हेलो जी बोल
दोस्त हम आयुष बोलै छी दोस्त तू की बोलै छै
हम अरविन्द बोले छै दोस्त ऐसि अभि आयल रहलै टूशन दोस्त थोड़ा छटवा पे टहलत हली चाय उय बनैले चाय बना पिली अयली तऽ फेसवाशो स्वस्थली बस माइंड फ्रेश त छटवा पे हवा चलेल पूरे एकदम बढ़िआँ बइआँ
सब एने क हाव ओने चल गेल लगै छै
त ता हे
एने अभी हल्का मौसम डाउन करै छै ने
अच्छा नहि एने साला पानी डी डी जेते न त थोड़ा सा ई हो जेते मौसमवा थोड़ा सा ई हो
रा ह अच्छा तब नाश्ता पानि हो गेल छै हँ खा लेली तऽ खा पी लेली अच्छा चाय आर का पिल
ओ चाह पी समोसा समोसा ठैली नहि मामी खायेलै बोलखीन हाय टहालीयै मामी समसा पिमपल हो जालौ एहिले ठा ठेलियै
ओहो
अरे तेल तेल वला चीज जादा नहि खेल चाही
हँ साहि बात
आ तहि ताथी
कछु नहि बैटिके मुवी देखत ह नी
कोन सा मूवी देख रहली
हूं ट्वेन्टी नइन
अच्छा
साउथके मूवी छै कातिली मस्त चबीस हे अच्छा लगै छै देखैमे मजा जायै छै तऽ देख सोची देख ली पूरा
देखली देखली मूवी देखथिन
का करीहं पाँच दिन छः दिन बचल बा एग्जामके तऽ टेंशन ओकर लेबै से अच्छा मूवी देख कऽ टाइम पास कर लै छैइ जो एग्जाम में होइ देखल जाइ
हँ तन नहि बोला तऽ
न चीटिंग कांहा से होइ जब सेंट्रल लेवल के एग्जाम होइ त चीटिंग यूनिवर्सिटी के एग्जाम आ त चिटिंग कहाँ से होइ
पेपर लीक हो जाल बा तो चीटिंग केना होइ
अरे तू उ अलग इक्जाम आज तक सुनले बाड़ा कि कॉलेजके एक्जामके क्वेश्चन लीक होइ छैइ
सीयूटी देली तऽ होयए गेल छैइ
कॉलेज के एग्जाम के
अँ चल त जाम तऽ नहि तल सबते मस्त कॉलेज स्ुलेव ए्जाम रहला इतना मतलब आसान रहा फिर भी ई क्वेस््चन पेपर लीक न होलाा
तऽ वही बात छै ने तऽ ई कॉलेज अपन एग्जाम लेबै छै तऽ कॉलेज बुलाइले छे अपन जगह पे अब अपन जगह मे सेफ रहै छै त सब बाहर जितना फैलब उतना उतना क्वेेश्चन लीक होय के चानंस बढ़े छै
ह्मँ
एहि कारण कॉलेज बोललक कि यहाँ आबह एक्जाम द एक्जाम द ओकर बाद निकली कट आउट आइ तो हो जाइ एडमिशन नहि होइ छै त फेर फेर ट्राइ करै छै अगिला बार
तो आत र इ आत री
देखा वही ट्राइ में लगल ही अभी माइंड ब शान्त हो जाइ तो फिर से पढ़े बैठे व छै
अच्छा
तो तो दिनभरि तूका करै छै
कुछो नहि अभी री रील देखलि रील मलत जरब त लैता भाव तीसर्ट पेट स्टारट कर लेब
काची स्टार्ट कलेबा
प्रेन्टिंग
अरे टी शर्ट प्रिंटिंग उ त नॉर्मल हो गेल छै ओ जे अो मन शो लइकन स्टार्ट करे छै टी शर्ट प्रिंटंग कोन सा न बड़ा बाद बा तोरो पास मशीन रही तोहरो पास मशीन रहै छै त तुहो टी शर्ट प्रिंटिंग करि सकै छै
हू
ओ कोइ बड़ा बात नहि खै
कस्टमइटीसर्ट पेन्टंग तब बस वही देव चलि ओ त त मतलब ओइ न बा मतलब बिजनेस एक्सटेंड होइबा न चानंस ने बा बस ताला ताला तंा बटमा तभी विराट कोहली तई सबे मतलब उस पास ओ तरा पास आइडिया न बा
ई का करै छै नया न्याने
आ तीस दह छै तीन हजार आर्डर आइल बा अभी
बिजनेस डूबी न लेकिन छै आगे भी न बढ़ी छै
नहि अगर ओ सही तऽ सही तऽ बढ़ियए जाइ
देखा परफोर्मेंस जिस हिसाब स रहै छै
मतलब ओ जितना ई अभी लगाइल लै ले न होइ पूंजी उतना पूंजी मे त आधा से जादा पूँजी चाहिए देलो ओ त हमरो पता ब तीस तीस ऑर्डर आबै ला ईो एसबीआई ऑडर ओ कस्टम प्रिंट
हँ
मतलब ओ सभ पूंजी मतलब आइए जाइस बात नहि पूंजी नहि आइ मतलब पूंजी जादा ही आइ
देखा आब कि होइ छै आब कऽ कैल जाय अपनसँ भविष्यवानित ना नहि करि सकै छियै।
भविष्यवाणी ने फिर भी हम प्रिडिक्शन करथि न
नहि रे तीसगो ऑर्डरमे खुश होय छै कुछु
जब तक पर डे के चार सौ पाँच सौ ऑर्डर ना आइ छै तब तक कोई खुशीयो मनाए लायक नै छै।
हूंम्म पाइ लेतै चार सो पाँच सो से जादें ही जबति ओतऽ ऑर्डरबा सुरत आ ओहि छ्त्तीसगढ के आबत हइ तबो तीस द चालीस द ऑर्डर मे इतना ही थूसै।
सूरत आ छत्तीसगढ़ सँ आय सँ का फायदा होइ छै जब तोहार जिला वाला न जानै छै तऽ तोरा
वहि तो बात
वहि तऽ बात बाऽ तू पहिले अपन बेसे ना जमैला छै तू सोचता हऽ का बोलत हम डायरेक्ट आइफिल टावर बनबाई जब तोहर बेसे कमजोर रही छै तऽ तू का करलेबा पहिले जो भी बिजनेस करा शुरुआत तऽ अपन पहिले अपन कम से कम अपन जिला अपन राज्य के जनैबा तबे न आब जनैबे नहि करबा तऽ फिर अपन ओकर बाद सोचबा डायरेक्ट हम छत्तीसगढ़ जनाइब आका बोलते बिहार जनाइ त फेर तू काहा से हो जैब बिजनेसमैन वैसे थोड़े होइ छै कोइ भी बिजनेस रहै छै त देखत पहिले एकदम अपने जिला के पहिले एकदम जिला हो गेल अपने राज्य हो गेल अपन का हो गेल एरिया हो गेल ओकरा फेमस होइ छै ओकर बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीर ऑल ओवर इन यामे फेमस होइ छै आजब इंडिया मे फेमस होइ जाइ छै जब इंडिया मे फेमस हो जाइ छे त ओकर बाद ऑल ओवर वर्ल्ड मे फेमस होइ जाय छै एगो बानी पं सरदारजी बानी हुनकर एगो रेस्टूरेंट चलै कारी कारीगर
हँ
नाम बा हरपाल सिंह कहै छथिऽ पुरानका नाम बा
हँ
उनकर उनकर रेस्टोरेंट चलै छै
आइ धीरे धीरे दो इ व्यापार बढ़िये जाला
तऽ व्यापार ओ पहिले अपन इंडियामे बढ़ेने छै तबे ने आजके डेटमे उनका दिल्ली मे जैबा तऽ दिल्ली मे कैगो रेस्टूडेंट छै ओ अपन पॉपुलर देखा पहिला सिम्पल बात बा कि अपने तू पॉपुलर होइबा तबे तोरा जानै छै नै तऽ ना तोर अपन जिला वाला तोरा जनबे नहि करछै तोरा क फायदा फेर त बाहर जिला के जानके
हू
वही छै कि कितनो तू कर ल बाहरे से तोरा चालीस गो ऑर्डर आ जाय छै चार सो ऑर्डर आबे जब तक तोरा न जानिये अच्छा से तब तक ऑर्र तोर टाइट बिजनेस अछा चल अच्छा खासा चल तो पैसा रिकवर हो जाइ छै लेकिन सोचबा कि एक्स्ट्रा कमाई छै तऽ कमाइ नहि पैबा उतना आब केकरो केकरो लको होइ छै कि स दस गो साला स्टार्ट करै छै आ पचास गो कर लेबे छै
हँ
आ खास करकेऽ बनिआँके बड़ी लक होइ छै
बनिया तो बनिया शुरू के पैदाइसी बिजनेस व्यापारी पैदावला ने
हँ
ए तो दुस बनिया बो ने
हँ
बनिया मरवारी पैसा दबा तऽ पैदा होय तानी चवन्नी दबा
करल छै ने बड्डी मेहनत करल छै कोइ कोइ बनिया न त कोइ कोइ बढनिया तो बडी मेहनत करल छै तनी तनी मेहनत में कोई कोई बढनिया फल जाबे छै कोइ कोइ बनिया मेहनत कर करके फलल छै अरे सबकेउ होइ छै जी म जैसा जैसा जितना तोहर क्षमता करेके होइ सके तुम उतना करा उतना तोरा फल मिली
ह्म
तब तू की करै छ अभी बैठके
तोछू न वही सोचातनी हम तु आजज हमरा टाइम लिखलेबा आ एगो लड़कियो बोल लेलेबा त ई हमर मदद कर दियह असाइनमेंट बनाबे मे
अच्छा चल ठीक बा तू लिखा तू असाइनमेंट
ठीक बा
ठीक बा ठीक